हैलो,
हांजी राधा स्वामी,
राधा स्वामी भईया।
आवाज़ अचेव थी भैया? हा भईया, ॿियो ॿुधायो? सभु ठीकु आ? छा हले पियो भईया तव्हांजो? छा कयो पिया भईया तव्हां?
बस सुम्हण जी तयारी।
एॾी जल्दी?
असां त साढी अठे नवें सुम पवंदा आहियुं, हे त टास्क पूरो करिणो आ, करके जाॻऊ
अच्छा एॾी जल्दी सुम पवंदा आहियो तां?
साढी अठे नवे बजे, सुबुह जो उथंदा बि आहियूं न वरी पंजे बजे।
अच्छा छो डेरी वेरीअ जो कमु थव छा तव्हांखे?
न न वाइफ सेवा में वेंदी आ। आऊं मुंहिंजो टीचिंग जो कमु आ, टीचर आहिया।
अच्छा अच्छा।
वेसे शुरूआ खां ई आदत आ जल्दी
अच्छा अच्छा बढ़िया आहे पाण तव्हांजो।
शुरूअ खां ई आदत आ, साढी सतें, अठे रोटी ठाहे खाहे रखंदा आहियूं।
असांजी त हिन महिल ताईं रोटी चालू बि न थी आ ठाहिणी।
हा पतो आ न सिंधीन सभिनि जी रुटीन पतो आ, मूंखे सिंधीन घरन जी।
उहई त चवां थी असां असांजो ॿारहां बजे ताईं उहो ई त चवां थी ॿारह बजे ताईं असांजो भंडारो चालू हूंदो आ। तां खाई पी सुम्हो बि था।
ॾहे बजे त माण्हू चांहिं पीअंदा आहिनि शाम जो।
उओइ त।
न असांखे सभु आश्चर्य कंदा आहिनि, तव्हां एॾो जल्दी, विश्वासु ई न कंदा आहिन।
न विश्वास मूंखे बि नथो थिए सही में तॾहिं त मां पुछियोमांव छा डेरी वेरी थव छा? हा,
थधि में त असा अठ अठे बजे सुमी पंदा आहियूं असां।
ॿुधायो, आऊं असां हिते परेशान थींदा आहियूं पाणि थधि में त अहिड़ी चिड़ मचंदी आ की कंबल मां वेही करे पोइ उथी फुलको पचाइण ई न पुॼंदो आ घोटु कुटन जे लाइ
जल्दी उथंदा आहे न।
हा हा त, सुम्हो था जल्दी, जल्दी पाण इहे हैबिट त ख़ैर ॾाढी सुठी हूंईन भईया।
असांखे न असां अॼु ताईं अलार्म न लॻाइंदा आयूं, बिना अलार्म जे न हसबैंड वाइफ पंजे बजे उथी वेंदायूं।
अच्छा, त तहांजी वाइफ बि एड़ी सवेल उथी वेंदी थव पो!
हा, सेवा में हली वेंदी आ छैंए साढी छंए बजे।
अच्छा! त डेली नियम, डेली नियम थनि भईया हुननि जो वंञण जो सेवा में?
डेली हा मतिलबु हिननि जे मर्ज़ीअ जे मथां आहे।
हा हा हा पर हिकु रुटीन हूंदो आ न भईया ॾिसो पो जंहिंजो बि हिकु रूटीन हूंदो आहे त पो माण्हूअ खे हुनखे लॻंदो आ कि न मां वंञा भई।
हा, न वेंदी आ ॿारनि जो टिफ़िन वग़ैरह तयारु करे स्कूल जो निकरी वेंदी आ।
अच्छा, ऐॾीमहिल हली वेंदा अथव तव्हांजा छहें साढी छहें ताईं ॿार?
हा साढी छंहे मां वठी वेंदो आयां।
अच्छा तां पाण छॾणु वेंदा आयो, जई तां, हा हा।
वरी अची करे मां साढी सतें क्लास वठंदो आहियां।
हा। न ठीकु आ भैया तहांजो सपोर्ट बि आहे, ॿियो वरी ॾिसो टाइम सभ मैच थी तो वंञेव, कि खाइण वारा बि खाई था वठनिश पिया त ठाहिण वारन जे लाइ बि बढ़िया आहे न माण्हू सवेल फुर्सत थी वंञे। ह पो शादीयुनि वा्दीयुनि ते कीअं कंदा आहियो भईया, तां पार्टी शादी हिननि में सभु वंञो त पो कींअ कयो?
पो एडजेस्ट कंदा आहियूं न पो त।
ह न छो जो तहांखे त पंहिंजे टाइम ते बुख
न न न उ त पाण उ त ॿारहें हिकु ताईं जॻिणो ई पवंदो आ, पर कोशिशि कंदा आहियूं जल्दी में जल्दी अचण जी। जींअ ख़ास माइट्रनि जो, हा जीअं ख़ास माइट्रनि जो विहाउ हूंदो आ न त जगिणो पवंदो आ।
हा हा! पो एडजेस्ट करिणो पवंदो हूंदव तहांखे मूंखे लॻे थो पई तहांखे ईअं लॻंदो हूंदो कि असांजे रुटीन खां कुझु चेंज थी थो वञे।
हा जी जी जी बिल्कुलु। पर जीअं शादीअ में जींअ वीह कार्ड ईंदा आहिन त पंद्रहनि में त वेंदा ई न आहियूं। अरे न पुसाइंदो आ, हाणे ॾाढो थी वियो।
हम्म, ख़ैर हिकु समय खां पो भैया थोड़ो सो हे सभु शयूं कुझु डाउन बि थी तयूं वन
न हैवी आ न खाइण, शादी पार्टी जो खाइणु सही थोड़ी आ।
न न न सही कान्हे पर हाणे उथिणी वंञ, हाणे त पर वैसे ॾिसो ता थोड़ो ज्यादातर माण्हू सॾु बि घटि करे छॾियां ह न जो हेॾो दूर- दूर वंञी करे शादियूं जो करन आउट एरियनि में वंञी करे त ॾिसो ता कॉलोनियुनि जो त अचु वञु हूअं ई माण्हुनि जो हाणे घटि थी वियो आ।
पुर जा माण्हू जबलपुर वेंदा तव।
त उहा, बिलासपुर में हेॾी सुठियूं होटलयूं आहिनि।
हा, ॾाढियूं सुठ सुठियूं।
त असांजा ख़ुद हिते माइट आया आहिनि न मतिलबु रिलेटिव्स हुननि जी ॾेराणियुनि जा घर अथनि। पोइ हिते ज बिलासपुर छॾे करे हिते जबलपुर में अची करे शादी
हू वॾा नाराज़ थींदा अन न चवंदा आहिनि गमी बि वरी पो होॾेई वञी करनि।
हा-हा, पर कोई मतिलबु थोड़ी तव बे शहर में जेको अची शादियूं करेव थो न भईया, पाण हाथू परेशान थी
दीदी सभु कुझु दिखावो तव ज़िंदगी दिखावो आ।
बसि, बसि, बसि! असांजा हिकिड़ा भईया माइट अथव कोतमा में। हाणे कोतमा त शहर गांव ई आ न, पर हु फैमिली ॾाढी हा। अच्छा, कोतिमा में कहिड़ी कहिड़ी फैमिली में सरनेम छा थनि?
जसी दीदी चवंदा तसि।
अच्छा, सरनेम न पतो तव?
हुननि जे हसबैंड जो, सुंदर लाल शाईद नालो तन।
अच्छा!
बस ट्रे छोकरा त अथस।
ह्म्म्म्म, ह्म्म्म्म! छो जो राजानी फैमिली आहिनि, असांजा हुते माइट आहिनि, असां -मुंहिंजा उहे।
कॾहिं पुछी न थऊं, हाणे बुआ जी छोकिरी आ त।
हा त, न पतो पइजनिदी आ! सही ॻाल्हि ता चओ ईहा। पर उन्हनि अची करे हिते मतलब, ॾाढा रिच जो आहिनि भईया त हुननि खे पंहिंजे स्टैंडर्ड जी शादी करिणी ह त शादी हिते, खजराहो में अची करे कयनि।
न- न, इहो सभु ॾेखावो आ, सभु चोचलेबाज़
करणो हुयो न छो जो हुननि जो लेवल हुयो भाई, वैसो भई, हो गांव थो पइजी वञे त, हिकु छोकिरे जी हिननि कई। हिक ई छोकिरे जी कयउँ, पोइ वरी न कयउँ चईं न ॾाढी, ॾाढो परेशान थी था वञाऊं, हिक तां सोचो, हो ख़ुद बि बसुन सां मतलबु कोतमा खां हिते आया खजुराहो, ह्म्म्म्म!
न त तहां पुराणी शादियूं याद कियो कीअं थींदियूं हुई, सिंपल।
जेको हिक रूम में इहो संधजी करे माण्हू वेहंदा हा न, अऊं इहो संधियल ई जेको हू मस्तु, मस्ती -मज़ाक हलंदी न भईया, हाणे जेके इहे सेपरेट रूम त जेके सेपरेट रूम मिली ता वञनि सिधो, त पो माण्हू बसि? सुविधाऊं ज़रूरी इन, पर जे को अची फंक्शनन ते बस माण्हू मिले थो, न- न-न, उहो इंजॉय कोन्हे!
ठीकु हा, उहो ई इयो आ बस।
उ उते ई बसि थोड़ी देरि जेको मिलियुव, ॻाल्हायव बाक़ी उहो इंजॉय हाणे कोन्हे। को माण्हूअ जो जेको पहिरियों हसी
की हाणे मतिलब कयांव।
बसि पैसो ख़र्चु, पंजवीह- टीह लख त अॼुकल्ह अ जेको नॉर्मल सी शा
पंजवीह! कर ॾेढु- ॾेढु- ॾेढु करोड़ शादियुनि में ख़र्च तो थिए हाणे।
त उहो त, जेको थोड़ी सुठी थो करे, बिल्कुलु हिकु ॾाढी ही नॉर्मल जेका कजे थी, उन में बि पंजवीह- टीह लख अॼुकल्ह त शादियूंनि में ईंअ ई लॻी ता वञनि पिया हा, अऊं जेके ॿाहिरां अची कंदा हूंदा, हे जेके ॿाहिरां अची जो हिते जबलपुर में, हे वॾियुनि होटलुनि में करनि ता पो उए छा, बस आराम सां लॻंदा हूंदन।
जबकि बिलासपुर में हेॾियूं वॾियूं- वॾियूं होटलियूं तव। नामी होटलियूं तव हिते बिलासपुर में।
हा आहे त सही न पर बसि डेस्टिनेशन वेडिंग अॼुकल्ह हिकु फैशन ठही वयो आ भईया इहो।
जी जी तां जबलपुर जा ई आहियो?
ह ह ह
जबलपुर में त असां अधु जबलपुर माएट
अच्छा
ॿयो? सरनेम कऐंजी न आहे पतो।
अच्छा बिना सरनेम खे, पर जबलपुर में बि भईया ईअं हूंदो आ।
धंधा पतो आहिनि सभिन जा, जीअं मुंजे मासड़ अ कमु लाइट जो कमु आ, किंग आहिन जबलपुर जा।
अच्छा, अच्छा, कहिड़े नाले सां अथनि इहो बि न पतो हूंदो?
हुननि जो दीपक, दीपक नालो तनि मुंहिंज मासड़ जो। छोकिरा तसि हाणे जबलपुर में एक जनवरीअ जी शादी वॾी होटल में, ॾाढी असां आया बि यां सीं।
अच्छा अच्छा, कहिड़ी होटल में हुयव शा शादी? शॉान एलीजा में, शॉान एलीजा?
न न उवो ई ॿार खां पुछां तो, तरुन। बेटा जबलपुर में जो होटल में शादी हुई नालो छा हुयो? ह प पत्र पत्रीषा पत्री हा पत्रीषा हा हा हा जी जी जी।
हा
अहिड़ो वालो आ मूंखे यादि ई नथो अचे।
हा न न न न पसरीचा, शॉन एलिज़ा इहे इहे आहिनि न।
बाबू वया हे, ॿार ध्यानु ॾिंननि न।
हा
हा हुते थी हुयस एक जनवरीअ जो।
हा त बसि पो इननि जा सभु हे सभु ॾिसण जी सुविधाऊं खाधो पीतो तो बसि इहो आ, बाक़ी पैसो त अंधा धुध ख़र्च तो थिए हिते।
हा ॾाढो खर्च तो थिए, कोई मतिलबु थोडी आ हिकु ॾींहं जी ख़ुशी आ।
भईया पर कंदा की हुन मां त कॾी कॾी इएं सोचंदी आहियां की इंसान हेॾी महिनत सां पैसो कमाए
इहो ॾिसो ॾिसो इहो वर्ड शब्द मां चवण ई वारो मां तव्हांखे।
हा की ॿिनि ॾींहंनि में कीअं हेॾा म
एॾी महिनत करे माण्हू पसीना तो वहाए सुबुह खां राति
तिर तिर पैसो, तिर तिर पैसो वरी ॿियो ॿुधायो असांजे हिन में सिंधियुनि में त इहा छॾ छॾ बि हेॾी लॻी पई आ, वरी उन्हनि खे पेसो ॾे मां चंवदी आहियां सॼी जिंदगी भर इंसानु कमाई शादियुनि में लॻाए वरी जे कुझु थिए मानलो भॻवान करे सभु सुखु सुठे सां हुजे पर जे अॻरि कोई प्रॉब्लम अचे ती भईया त वरी तंहां हुननखे पैसो ॾयो।
मां मां चवंदो आयां ने तां ख़र्च कयो पहेले छ महीना। छोकरी ॾिसो तां शादीअ खां पो कीअं थी हले। सुठो हले त पो वरी ख़र्च कयो।
हाणे पो बस हाणे माण्हूअ जी ॿेड़ी ॿुॾी पोते। खां पो केर थो कढे ई आह।
न त अॼकल्ह अ त ॾाडी चोचले बाज़ी।
ॾाडी चोचले भाॼी इहा आहे। दिखावो आहे की असां हेतरे स्टेंंडर्ड सां शादी कई बाक़ी परेशान त उहे बि थव आख़िर करोड़न सां भले च। पैसे वारा बि हूंदा न इय ॾाढा। पर हेतरो अरेंजमेंट करण बि माण्हूअ खे खपे थो ईअं न आहे की नथो खपे कुछ ह।
सही आ।
ठीक आ भई मिड मिडिल क्लास वारा त सोच। सोचंदा रहिजी था वञनकी असांजा ॿार वॾा थींदा त असां कंदासीं छा। असां हिनन जहड़ियूं शादियूं न करे सघूं घट में तमाम वञी न सघंदासीं।
क्लास वारा सभ कुंवारा वेठा थव। सौ सौ छोकरा ही। हिक हिक मोहले में कुंवारा वैठा थव।
हिनजे लाइ वेठा आहिन जो छोकिरियूं वञण नथियूं पसंद करन हुननजे घर। हा वञणु नथियूं पसंद करन की न भई आऊ जेकर। थोरी बहुत हुन घर जूं बि थव न भईया घट वारनज्यूं बि। उहे छोकरियुनि जा बि नख़रा थव की असांखे भई पैसे वारो खपे जिते असां राज।
त हुत्ते खे मिली बि थो वञेव दीदी पैसे वारो।
हा मिली थो वञे हिनजे लाइ जो छोकरियुनजी डिमांड आह न भई आ। हा डिमांड आहे या त वरी करन था जेके छोकरा लव मैरिज उहे सुखीहिन वरी बि जेके। सिंधियुनि में करे था वठन बाक़ी।
मोहल्ले ते सभ अदर मैरिज अदर सां कंदा था वञन।
पो कंदा ई न वीचारा छा कंदा पंहिंजी लाइफ। भाई न बि थी मिले ॿियो वरी हिक पेंजो ॾिस जॉब कंदे कंदे भईया ईअं थी। तो वञे माण्हूअ जी कोई पसंद अची तो वञे मा त। चवंदीयां सभिन खां सुठो माण्हू ॾिसण खांई छुटी पए जेकर इहो करे वठन ॿार त।
भई मिटन माइटन जा त कम ई बंद थीयव। जेके विच वारा हुया।
न इयो थेलड़ा खणी जेके मायूं मर्द निकरंदा उह बंद तव। बाक़ी हे जेके हिनम। त उहे बंद थ्या न पर हे जेके मोबाइलुन ते साईडियूंन् हिनन में त हलन था न इहे कम।
हा मोबाइल में हलन ता।
सभ सभ इहे मोकारा मोबाइलुन सभनीन जा करे छॾियाहिन न। भईयायो सॼो हा हा।
तॾहीं खां ॿार ड‌्ही व्या आहे।
ड्ही अऊं हे छाहे जेके वेचारा निकरंदा हे माइट्रन वारा ॿ ॿ ॾींहं माण्हुन वट टिकंदा रो। टियूं पाणियूं खाईंदा आ हाणे सभ वीचारन जूं बंद थी वयुन।
पन्च। इहो त हल सॼा धंधा ई बंद थीयो न मोबाइल सां त। न न कपड़े जो त हले न जू। तन जो न किराने जो सभु ऑनलाइन घरु वेठे ॾहें मिंटे में ॾेई था वञनि।
ॾेई था वंञनि, पो माण्हू करन था भईया हाणे पो सेट करन था न ऑनलाइन, त पो वंञे काॾे माण्हू म
याने जॾहिं खां मोबाइल आई आ मतिलबु पूरो ख़तम ई थी वियो आ बिज़निस त।
बिज़नेस ख़तमु थियो आ, कोई त माण्हू चवन था त ॾाढो हले पियो थो, जेके ऑनलाइन करन था उन्हनि जो। हली पई ना भईया पो, हा पो भले हो अजे ऑडर ॾियन था, पो हुन में मोकारा करे ॾियन था, सुठियूं जींसियूं वठी किन्न ॾेई था छॾनि। हा
हा त, सही त आहे।
हा पो करन था न माण्हू, हिते त मां त ॾिसंदी आहियां। पंजे आहे पासे में छा कंदियूं आहिन भैया ओर्डर कंयउं, ॿ ॾीह पातउं, चार ॾीह पातउं